बोली ने अहाँके की हाल छै
हँ हमर हाल चाल तऽ सब नीक छै अहाँके बतैै ने अहाँके परिवार मे माता पिता भाई बहन अहाँके स्वास्थ्य कैसन छै ओर और बतेयए अहाँके के सार लोग मे आ नाना नानी मामा मामी सबलोग कै कैसन छै अहाॅंके बतैयौ
हँ सबलोग नीक छै सबलोग खूब बन्हिआ छै सबलोग अपन खाना पीना खा कऽ सबलोग सुति गेल छैइ हम अभिये तऽ सबसे तनि देर पहिले दस बजे बात करलियौ सबसँ अभी तऽ डेढ बज गेल छैइ अहाँ के अभी तक नींद ना आबै छै
न हमरा तऽ आज नीन ना आबैइ छैइ अपन बताउ ने अहाँके के नीन काहे नहि आबै छै अहाँ के दिन मे काफी सुतैइ छियै का दिन में सुत सुतल अहाँके नीक लागय छियै का
हमर तऽ अब रात के कामे हो गेल छैइ घूमे के हम कहाँ रात के सुते छी अहूँ तऽ मतलब अहाँके पहिले एक महीना पहिले अहाँ तऽ दिन भरि सुत जाइ छियै दस एगारह बजे जे अहाँके अहाँ सूत जाइ छी अभी एतना देर देर तक जगै छी ना
हँ सही बात छैइ अहाँ अहें के ते सीखा देलियै देर देर तक जागि के पढ़ाई करै के न तऽ हम तऽ पहिले नौ बजे दस बजे एगारहमे न बजे देत की अहाँके अहाँ बता दी कि हम पहिलही एगारह जैसे पहिलही सूत जाइ सूत जाइ छियै आ फेर दिनो मे हम अहाँ से कह दी कि दिनो में सुतै छी आ बीच में जहन टाइम समय मिले छैइ ओहिमे पढ़ाई आइ कयले रहै छियै आब जा अहाँ के चलते ह थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई करय ला जाग जाय छी रात भरि जाग के हम पढ़ाई करैइ छी आहां के सांथ और बताइयै अहां एबरी तऽ मौसम काफी गंभीर छैइ ना इधर भी मौसम ह ई इधर भी हम हमरो ओरी काफी मौसम गम गम्भीर छै बड़ा आंधी आबै छै इधर का बताउ अहाँ
सुनू‌ नू हम बोलैइछ रहली कि हम जब पढ़ैये ना रहली जइमे खूब अंक मिलल रहलै खूब अंक ओ हमर आ गेलै
चलि यै तब हम कह कहै छियै नै अभी कहै छियै तऽ जे आ जेतै अहाँके परशान न होउ
का करू डर नू लागल है खूब
नहि नहि हम तऽ विश्वास करै छी बहुत विश्वास करै छी अटूट विश्वास काहेकि हम एक बेर दू बेर कोनो चीज के देखेले छियै आ ओकरा पर हम बड़ा विश्वास कऽ ले छियै ई हमरा विश् श्वास करे लायक लागैत
देखू हम अहाँके एगो बात बताबै छी तऽ ऐसन ऐसन चीज पे न विश्वास करल जाइ छै अहाँ समझ लियौ ऐसन ऐसन चीज पे विश्वास करबू ने तऽ बड़ा धोखा हो जाइ छै
न विश्वास अलग अलग होइ छै ई विश्वास अलग भेलई एहिमे फरॉड उरॉड न होखलै आ उ विश्वास जौन कहे छी अहाँ के उ विश्वास केहु पर नहि करेके जल्दी हमहुँ विश्वास केहुपर जल्दी न करै छी लेकिन ई विश्वास मेहनत के विश्वास छैना तऽ ओ ला कहै छियै
तऽ देखू ने अहाँके तऽ आइए गेल होते
हँ हमर तऽ आ गेल छै पूरा पे आ गेल छै हमर खाली हउ न आयल छै जादा वाला जादा अंक वाला न आयल छै
तऽ उहे नु कहैत तनि देखू अहाँके एगो दोस्त नहि रहै छै कानहा ओकरो आ गेल छै
ओ हँ तऽ हमरो कल्हु आ जेते अहाँके रात के अलै हे का अभी
अभी आ रै छै तभी हम अहाँके बताबै छिय हँ तऽ आ जाइ छै ननु जादा समय लेबय
हँ उहे तऽ कहैत छियै मेहनत ई हई न ई चीझबा तऽ ई मेहनत देखै छियै लोग की मेहनत देखके आ अ मने आय प्रदान करै छियै ऐसे काफी आर्थिक सहमति हमर सभ जानि बेरोजगार के मिल जाइ छियै काफी आर्थिक सहमति जे लाचार छै बहुत ओकर काफी सहायता हो जाइ छै हमरो तऽ बड़ा सहायता भेलै हए बहुत सायद
न तऽ हमनि के हमनि के लाचार न‌इखि हमनि के पास खूब चीज बा हमनि के पास हुनर छै तऽ हमनि के ऐसन थोड़े छै क एगो एकरे भरोसे छै हमनि के तो लाचारो होय छै त हमनि के कुछो करिये लेवे छै
हँ ई तऽ बात छै लेकिन लेकिन अभी अ काम तऽ इह आबै छै न तऽ हम एकरे पर बड़ा विश्वास करै छी छियै मने हँ उ बात छै कि हुनर छै तऽ केनाहु खाली नहि बैठबै न भगवान देवथिन लेकिन अभी जौन हइ उहे न कहबै अहाँ से
हँ तऽ ओ सही अहाँ कहै छी लेकिन हमहुँ उह कहलिय ह कि हमनी के अपना दम पे ई सब करै छी कि एसन थोड़े छै की कोनो दाया माया करै छै
यहांके सब हँ सब पड़ इ सब सही बोलय छी हमनीके अपना दम पर करै छी आओर बताई अहाँके स्वास्थ्य ठीक छै न अहाँ के हउ द उदमे ना नीक भइ
हँ हम ना नु निकलै छी रौदा मे
ह हमर तऽ का बताैये हम बड़ा मेहनत करै छी कुछो कुछो काम आ जाइ छी घर घर उर के पढ़ाई उढ़ाई के ले के कुछो आ जाइ छी तऽ जाय के पड़े छै बाहर भीतर निकलयके ह हुँ एक जगह जाइ के छियै बाहर तऽ ओकर टिकट उकट कटायके सिलसिला मे दिन भरि तऽ बौआ ले छियै फेर पैसा नीक निकाले ला बैंक में गेल रहय छियै तऽ ओह मे बड़ा पानी बड़ा दिक दिक्कत होइ छै ओहो मे न निकलै छी बैंक के कैशियरे भाग गेल रहय छै
हर जगह भी समस्या होइ छै समझलि अहाँ हर जगह ई समस्या भेल छै
घाम मे तऽ बिना निकलले अहाँ से बता दी कि हमनी घर मे के बड़ बेटा छी अहुँ के त बड़े बेटा छी अहाँ के घर मे के आय वाला समय मे त अहाँ आहें केना घर के बोझ उठबइ
नहि ह हम तऽ सोचले छी जानैय छियै कथि हमँ सही सच बोलू तऽ हम सोचे छी कि हम नु जैसेेकि बड़ होम तऽ हम चल जायब बहुत दूर हमरा न रहय के
हँ ओ ठीक छियै लेकिन केनाहु अहाँके जबै त घारवा के तब बुझवा अहें के न उठाय के होते अहाँके ई सोचै छी एहि घर से बाहर जाइ के तऽ अहाँ के घर से बाहर जाइके भी एहि ले सोचे छियै कि घर बोझ उठबै अहाँके
नहि नहि हम हमरा हमरा नहि ई सब न करय के मन
नहि तऽ हमर तऽ सोच अलग छी अगर हम र रौआ लेखा रहतियै न अ आर आर्थिक स्थिति से मजबूत तैयो हम अपन घर के बोझ उठेतियै अहाँ अकेेलेखा हम नहि छियै तब तऽ तऽ दि देखाय लाग छै अहाँ
हँ हमरा ओतनाभिन्ना होइत छै हम आरामसँ अपन अपनामे रहय छी हमर घरवला कहैत छै पहिले अपना देखय छै फिर ओकरा बाद पहिले खुद के उतना बढ़िया कर लेम तऽ तब ने घरवाला
किस्मत थोइ न हो खलै कि घर वाला अच्छा मिले हमर तऽ परिवार मे तरा उ छियै ने त का बताइयै यहाँ से सबके भगवान किस्मत थोड़ी ने दे छथिन नीमन किस्मत भाग वला किस्मत अहाँके भाग ठीक छै कि अहाँके ओतना टेंशन न छै घर परिवारके अहाँके घर परिवार नीक छै तऽ ओतना टेंशन लेकिन हमरा बड़ा दिमाग पर उ छै ने एहिसँ
न हमर मम्मी हमर पिताजी कहै छै से हमर घर के हमर भैया लोग कहै छै कि पहिले खुद के देखे के पहिले खुद बढ़िआं हो जाय तब हमनीके देखै छी पहिले तू बढ़िआँ हो जाइ छै बढ़िआ से पढ़ लिख लेबै छै तब न
हँ ओ तऽ हमरो हमरो परिवार परिवार मे लोक कहै छै हमरो मम्मी आ बाबा दादी कहै छै कि पहिले अपन पढ़ लेलिख नीमन से कुछ कर ल तब हमनी के ल सोचीहा लेकिन हमर पाप छियै तऽ पिताजी थोड़ा ओ छियै तऽ ओहि से सारा घर तंग रहै छियै आओर बतैये ने अहाँ के खाना पीना भऽ गेले
हँ हमर खाय पी भऽ गेल हम रोहितके जोरे जाक हम खाना मे आ पूरी सब्जी खयले छी पनीर के सब्जी रहले खूब नीक लागै छै ह
पनीर के सब्जी तऽ अहाँ से कह दिय कि हमरो बड़ा नीक लागै छै पनीरबा के चबा चबा के खाय मे बड़ा नीक लागै छै अहाँके पनीर के चवा चवा खाय मे कैसन स्वाद लागै छै नीक लागै छै
हमरा खूब नीक लागै छै हमरा तऽ ओकरासँ बढ़िआँ अभी कुछो लागबो ना करै छै
से हमरो पनीर बड़ा नीक लागै छै आज ऐसे पिज्जा खैलिय तऽ पिज्जा कैसन लागले छै यहां के
पिजबा ठीक रहे छै लेकिन एगो चीज न समझ आबे छै ओखन के उतना पैसा लेवे छै लेकिन पनीर तीन गो चार गो छोट छोट टुकड़ा रख देवे छै ई बारा हमरा गुस्सा आबे छै
ओ जाय दियै अहाँके बता दिय कि स्वाद पिजबा मे के ठीक रहै छै छैना तऽ बहुत छै
हँ ओ तऽ बात अहाँ सहिए बोलली तैयो मतलब कि उं ओखनि के देख लेबे के चाही ओखनि के ढंग से नीक देखै के चाही समझै के चाही की अहाँ ना समझै छी
हँ हम तऽ समझैय छी। आओर बतय ने अहाँके पढ़ाई लिखाई ई सभ कइसन चलैत छियै
हमर पढ़ाई लिखाई सभ नीक चलै छै सभ
चलियै नीक चलयके चाही भगवान कर सगरो अच्छा से नीक से चलो चलियै यहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से बात करब नमस्कार
नमस्कार हमरो खूब नीक लगलै